तऽ
की समाचार
बढ़िया अपन
हमरो बड नीक बड बढ़िआँ बड देस की कऽ रहल छी
कछो नहि कऽ रहल छी देखै छलहुँ बारिश लेकिन एकाए फेर रौदा निकलि गेल से देख रहल छी
अच्छ एकादशी अहुँ सहल छी
नहि हम रोटी खेलहुँ हे हम नहि सहल छी
अच्छा हमहूँ तऽ रोटिए वला केलहुँ ह भौजी छथि सहल वला केने।
हँ।
हँ। हमरा सभके कहबे नहि कयेलथि पानिएसँ त हमहूँ करितहुँ
हँ ह कहलखिन हमसभ तऽ सहै छी ने ताहि दुआरे
ह
जे नहि सहै छै से नहि जेन तऽ सहै छै अन्हरिया के इजोरियामे तऽ खेबे करती। अन्हरियाके से हम कह अन्रियावाती नहि कहै छलखिन हे ने नहि कोनो कोनो एहन अथी होइ छै तऽ कऽ लै छै।
अच्छा नहि हम। तऽ जै छलहुँ रोटी बला एकादशी करै छी तऽ हम तऽ रोटी खा लेलहुँ।
हँ सभ तऽ ओएह बुझै छै ने
हँ।
जे चौबीसो करै छै से नहि ई कर लेथिन।
ह ह ह नाग पञ्चमी कहिआ छै
तीन तारीख अथी वला हमर सभ वला जे होइ छै चालू सिद्ध
ह ह मधश्रामी पञ्चमी वलाा
ह तीन तारखे छै पहिला सोमवारी आ तीने चालू छै मश्रावने
तब कहिया अहाँ सभके नागपञ्चमे
तीन तारीख तीन अगस्त।
आज के ती अगस्तट के आ मधुश्रामणी
ओहिके बाद छै पंह दिन के बाद छै ओकेाद
ओ तहन तऽ हमरा सभ हमरा सभ होइ छै ओवला मैना पञ्चमी कहै छै।
ह ह
से तहन ओ कै तारीख के सत्रह अगस्त के
ह इटस सत्ररे
अच्छा तहन तऽ सत्रह अगस्त के हेतै ने। ठीके छै एबे कड़ सभके पुललो छै
एहि बेर हिनकर गाव छै इह बुझती
हम नहि कहब हमरा नहि जानकारी य
हम घस कीत ने इमहर एगो तऽ अतुल के भेलनि कनिया के
हिनका।
कतुल कनिय के लालपुर
हँ हँ हँ हुनका भेलनि हुनका दाय दुरागबै छनि
अच्छा नहि मालूम छै बात
नहि आइ दुरागमन छै।
हू मन तू चल गेली कि दी कहल छै न कि
नहि सोराठि गेललऽ
अच्छा ह ह माछ बुझइ अथी भऽ के नहि जा बन्द भऽ जा अथी होय
आ
बहु बोझो छनि न दरभंगा मे शायद
ओ नहि ई सभ हमरा नहि मालूम लेकिन ई भेलै जे आइ दुरागमन अच्छा। हैं सभ कोनो गेल हेती ह ह स्वभाविक छै आ कही भरफोरी तक रहती तहन त भरफूरीके बादे नहि हेतै अथी बहुभोज
ह ओ तऽ हेते लेकिन अखन तक हमर भाईजी सभके नहि कहलखिन ह शायद होयते तहन तऽ भाईजी सभके कार्ड चलि जतनि भाईजी सभ एखन तऽ कहाँ कहलखिन ह
नहि।
नहि हमरा भाईजी सभके एखन तक कहाँ कहलखिन हे तऽ पता भाजी सभ कहि दे दे छनि नहि छै आब जहिये ओन एखन तक नहि कहलखिन हे से बात
अच्छा ह तऽ क नहि करऽ के हेतै नेनाते हल्ला हेतै।
नहि नहि करता तऽ जरूर एते जे स्टाफ के जे खाय छथिन तऽ खुएथिन कि
ओ तऽ खुआबऽ के चाही जरूरे
हँ पूरा यूनिवर्सिटी मे ह
खुआ सकैत छथिन कऽ सकैत छथिन एहिके लेलऽ जे अपन मिथिला के परम्परा जकाँ पहिने जेना विवाह होइ छलै तेना एते केलथिन ने आइ काल्हिवला विवाह बेटाकेने ने केलखिन हे तऽ कही जयमाला ने स्टेज पर भेले तऽ कही पुतोहु के स्टेज पर नहि आनथिन बहु भोज मे भऽ सकै
नहि एहनो होइत छै मतलब अहा स्टेज पर नहि बनाब लेकिन आब केना ओकरा सभके अंसुए सभके भेल रहै तऽ स्टेज नहि केने रहे घरे मे राखल रहे कि भाय अहाँकेँ सभ जाक देखेय और गिफ्ट दे चलि जाइया स्टेज नहि बनै छै एहनो होइ छै। एखनोहु एतहु भेलै य तऽ भाय जे अथी छलखिन ह से ओ कहलखिन हमसभ नहि एना मतलब करै छी हमर सभके ई नहि अछि हमर सभके खानदान यए तऽ ओसभ अपन घरे मे पूरा सजेलखिन हे टोटल केलखिन हे घर मे स्टेज अथी जक बनेलखिन ह आ सभ महिला सभ सभ जे एलियै से देखैत गेलन हे कनिया पर माथा पर जते अथी क के रहे छै से रहलो मड़ी अथ हल्का नीच्चा के ने आ सभ देख के गिफ्ट दैत चलि गेलनि हे
हँ तऽ इहो बड्ड सुन्दर बहुत नीक नहि
हँ औ तऽ बढ़िआ छै
ह इहो बढ़िआ छै इहो नीक बात तऽ कनिआ भरफोरीसँ पानि एनेने निकलथिन कोबरसँ ह ताहि दुरागमने छै काल्ल परसू नहि चारिम दिन भरपूरी हेतनि ताहिके बादे करताह ह
हू कनिआ एना सुन्दर छै
आ फोटो देखालिय हैं कि
ओ लगेने छलै सभ कथी नाम छल शिवानी कथी नाम छलै
त कनि हमरो पठाितहु ने
अरे स्नैपचैट पर लगेने रहै तऽ ओ केना हम पठा देतियै ओ भेज अथी करथि ने फोटो लगे छै तहन ओहि। स्नैप चैट पर डालने रहथिन शिवानी मंटू सभ के डानंस के मन्टु अन्नु सभ डानंस करै छथिन सेवला आओर लड़की के फोट लड़का लड़की के सेहो अथी क कऽ
अच्छा।
हू
बहुत नीक बात
हँ बहुत नीक लेकिन शायद अंगनेमे स्टेज जकाँ जेना अनसुआ सभके बनल रहे कि अंगनेमे अथी जका बना देने रहे त जे भेलल जेमा ते नहिये वाला मतलब ओकरो तहन बुझ ओ नहि छलेकिन कि लड़का लड़की त जयमाला केलखिन हे
मन्दिरी पर मण्डप पर। बिआहके अथी पर केने हँ ओही पर
सुओ सभके ओनाहिये भेल रहन अँगना नहि भेल रहनि
हा अथि भऽ कऽ एले हेते हँ खयले त
परिछनि भऽ कऽ परिछनि भ कऽ आबै छथिन जे अथि घर के जे अथी सभ भऽ जाय छै विध तहन मतलब अंगना मे केने हेथिन
ह इजेक्शन कनि आबि गेले तोहन केने हेथि जाय माल
हू हू देख हँ ह ह लहेगे पहिरने रहथिन कनिआ पी म नहि रहत लनगे रहत
अच्छा अच्छा आर कह।
आय
आर सभ की भऽ रहल अइ
आओर सभकिछो नहि एखन बैसल छी एहन किछु भऽ नहि रहल अछि।
हू
एखन किछु अनुभव नहि रहल अछि
नीक बात हँ वएह कहलियै जे मधुश्रावणी के लेलऽ
ह ह नहि तीन अगस्त के तऽ पहिला छै चार एगो सोमवारी एहि बेर पड़ रहल छै तीन अगस्त के पहिला चालू छै।
अच्छा।
आ ओह हम सभ ओहि दिना चालू छै मतलब एहि बेर तऽ घर हम सभ घर जाउर नहि खा सकै छै पाबनि रहतै तऽ ओहि दिना तऽ सोमवारी रहते तऽ केना खेबै नहि छड़ सकैत छै।
अच्छा ओहि दिन छै से।
हँ ओहि दिन पहिला सोमवारियो छै आ ओहि दिन मधुश्रावणी चालुओ छै
ओहि दिन पाबनि होयत अपन सभके नागपञ्चमी।
हँ हँ हिनकर सभ दिस जे हिनकर सभ वाला जे होइ छै ने ओ सत्रह वला मे जाइ छै आऔर इम्हर जे होइ छ छै ने फुलोढ़ी वाला से तीने तारीख से स्टार्टिंग छै
अच्छा।
हूँ। से भऽ रहल छै जिनकर सभके मैना पञ्चमी कोन पञ्चमी होइ छनि
मैना पञ्चमी
हँ हँ।
ओकरा मैने पञ्चविकामे कहल जाइ छै ने नाग पञ्चमी ओ भेलै ई भेले पहिला ओ इ जोड़ियामे भेलै से मैना पञ्चमी
अच्छा हँ तो सभ तऽ छै
के मैने पंचमी होइ छै
हँ तऽ ओस तऽ आगा टमे चल गेल ने
ह ह अच्छा बढ़िआ बात
आ
बढ़िआ बात
ह ह बदिआ बात नीक बात छै से इह बात छै ने
ह तहन तऽ हमरो सभके सोमे पड़तै ने
आ अठाइस तारीख कऽ अथी रहतै
राखी।
ह र
भगवान आयल रहत
भगवान नहि भगवानके नहि कोनो अथि नहि छनि भगवान एथिन नहि अथिन भगवान।
तऽ कनि कहब आ नहि तऽ हमरो कहब अथी राखी अपन पठवा देबै ओत कीन देतै मोनूके नहि कीनतै कोन ठीक आ कथी कहे छै आ एकरा अखिलेशके कोन एड्रेससँ दै छियै त कनि हमरो पठा देबै त ओकरो पठा देबै
अच्छा।
हँ ओहि बुझलियै
ह ह एना राखी रखतन नका पास मे तहन तऽ ई हेतन कि इनक केस। टुनी जा सक जेतै तऽ फेर चलि जेतनि से हेतनि हिनका।
कहाँ जेतै तुनी
टुनी के मतलब हो ओतऽ जे जेतै ने दस दिन लय घूमय लेल कहै छथिन आबय लेल आबय लेलऽ जेते तहन चलि जेतन मधर राखी हेतैन त कलकत्ता कलकत्ता
हा अच्छा
हूँ।
तहन त ठीके छै कहिया जायत
एखन डेट फाइनल नहि छै। कहिया जेतै
हम तो ओना एगो दूगो कीन के राखिए लै छी अ देखे छीयै हाथ तहन ठीके छै नै तऽ देखबै ककरो दुकान मे
उ उ
भेट जेतै तऽ हम पठा देब।
ह से भऽ जेतैन
हूँ, आर सभ सुनाउ
आओ सभ बरी जत जे हम तहलियैन हुनका कहलिय ने बुझैये इ सभ बाबाधान जाइ चलत
कथी।
हम तऽ कहलि न हमरा बाबाधाम जायके यो
हँ
हूँ
कि कहलक
नहि किछो कथी करथिन किछो नहि कहलकैन ठीक छै ज सकै छी।
ह, ह आबै छी तहन चलब
हूँ हूँ हम अपन भाईजी के कहलियनि हे
एकरा भैया के
नै नै हम अपन भाउज के भैयाके नै हम भाय हम अपना भावज के तऽ भौउज कहलखिन हे कि हँ से सावनमे हमरो जायके मोन होइए लेकिन फेरो कियो जेस रहता कि नै हम कहलियै नहि जेस तऽ नहि क्यो रहता तऽ फेर दिक्कत नहि हायत हम कऽ दिक्कत कथी हेतै
हँ।
से बात नै से हमरो जाय के मोन होइया सावन मे जेबा छै सावन मे। कहै छै आगे एक बेर जाकऽ देखतियै सेभऽ
ह ह जायके चाही हुँ।
ह।
आर सभ सुनैयो, मोन तऽ बड होइय लेक बाबा के कृपा बाबा बजेता तखने ने जाय
ह बाबा के कृपा मोन देबै तखने ने हेतै
नहि नै नै पोरका हमरा पूरा बैग झूला सम्हारल नहि गेल, एहि के हम बुझै जन बाबा बजेता तखने हमरा हैयत ओ डोरी लिखल रहै छै।
एहि बेर एहन चलै कि दस तारीख तकमे नहि हेतै
ह दस तारीख कऽ ने